हेलो
हँ ठीक छियै
ठीक छिए हेलो हँ हमहूँ छिए हॅ की की समाचार
ठीक छै समाचार
ठीक छै समाचार नहेलो हँ हमसभ ठीक छी नहेलहुँ
हँ लिह लियए
हँ नहेलिए कि अच्छा खाना पीना एखन नहि भेल हेतै
नहि पूजा सभ केलियए हन आब खेतै
अच्छा कतऽ रहै छी अहाँ
हम
हम
हम तऽ दरभंगा
हमन तऽ दरभंगाम जिलामे बेनीपुर बलहा होइत या ओहा
आ नैहर हमर बगहात भेल मनिगाछी बगाँ
हँ से बुझल यऽ हमरा हमँ हमरा ह हमर चाची छथिन ने हुनकर हम जैइदी लगबनि
अच्छा
रुना रुना दीदीके हम बहिन लगबै
हँ हँ हँ
हँ हँ उएह नम्बर देने छलखिन अहाँ से जुड़यके लैल
आ खेलो पिलो
हँ हम खाना खेलहुँ
कि सब खैलिए
कि सब खैलिए हम बनेने छलहुँ अथी ठरिया सागके देलसंगा आलूके चोखा चावल इएह सब बनेने छलिए गर्मी बड्ड पड़ै छै ने तऽ गमी अपने बाड़ीमे छलाह
ह तैं तऽ कहलहुॅँ जे खेतेमे हैत
हँ ह
गांव घरमे
गाँव घरमे लोकके ईसभ ताकय पड़ै छै नहि ताकऽ पड़ैत छै हँ ताहिमे एखुनका सीजनमे बारिश होयत ने तऽ कोनो चीज तुरत भऽ जैएत ह जे रोकियौ ओ चिज तुरत तुरते निकलि जाय छै हँ तहिना अरकोंच एरकोच तऽ हमरा सब के बन भऽ गेल छै तते घिना गेल छै हमरो सबके घरक पाछामे ततेक एरकोच छै हँ ह आ बाहर लोकके सेहेनता होइ छै जे एको अच्छा करिया पत्ता उजरो पत्ता एकगो छै न कब कब नहि लाग
आ एगो कब कबवला होइए
ब होइए ह ह ह छाहरिमे जे रहैत छै ने जे रहै छै न तऽ ओ कब कब भऽ जाइ छै जे रौदमे रहत पत्ता ओ कब कबी हटि जाइ छै ओकर ताहि दुआरे हमर रौदेमे लेकिन उम्हरका पत्ता नहि छै बम्बई के पत्ता अच्छा ताहि दुआरे लागे भोजन
हँ तऽ ओ कब कब नहि लागत
हँ तऽ ओ नहि ल ा
ओकरा सब के हमसब कचरी ओनाहि
हमहूँसभ बेसी काल बना लेलहुँ हँ हमसभ बेसी की कहलहुँ चटनियो बना लेलहुँ चटनियो बड़ नीक होइ छै नेबोसभ डालि कऽ
हँ उशैयन क
हँ उशैनक ह ह
ह हमहहुँ सब बनबै छियै बेसी काल पहिलुका टाइम जे रहै जे टाम बच्चा रहियै तऽ माँ सबके देखियै जन सब ने खेतमे काज करैया
हँ ह ह ह
तऽ माँ सबके देखियै वएहररिकोच के पत्ताके चटनी आ रोटी बना बना जलखे
पहिने तऽ उएहसभ लोक करै मड़ुआके रोटी करै हँ ह आ गहूमो के जे सोहारी बनबै छै से मोटका मोटका केहन रोटी दै छै ज आब आब तऽ जनोसभ पतरकी रोटी खाइ छै
आ पतरकी रोटी आ कहत पनीर के सब्जी खायब आब
हँ आब ई ऐली वैली सब्जी सब नहि खायत ओहो सब
हू घोर हमर सबके छड़ाय छलै गांव मे नै माल वाला घर होइया
हँ ह
तओहिमे
तऽ ओहिमे जे जोन रहै चारबुन मे तऽ कहल जे हम ई तरकारी आ दालि भात नहि खायब दालि भात पनीर सब्जी देब तहन तऽ आयब नहि तऽ नहि आयब हँ सही बात छै उएह हमरा सभके हँसी लागैत छलै जे एगो एहन टाइम रहै जे एर एरकोच चटनी आ रोटी परसाद सही बात समय समय के बात समय मे परिवर्तन खत्म भ जाय छै न लेकिन ओहा टाइम निक रहै ओहा टाइम नीक छलै गरीब अमीर सभ एखन मारल जाइ छै गरीब कतयसँ एते अनतै जन बोन ल
तें ने कहलहुँ
कह हँ ई अमीर कऽ दै छै सभके परेशानी भ जाइ छै हँ एक आदमीकेँ देखै छियै तऽ सभके अथी भऽ जाइ छै जे ह ह खिसो करऽ लागै छै ने हुनका घर गेलौ तऽ ई खुएल प भोज चयो सब जे पी ज अगबे दूधेमे चाही हँ घरमे केहिनो पी लेलक ओकरा सभके अगबे दूधमे दियौ एखन घरो जे घर बनबियौ ढलाइ जे करियौ तऽ पहिने लोक खिच्चड़ चोखा एक साँस दऽ दै छलै खाइ लए आब तऽ से नहि छै आब अथी माछे खायत भात के माछ खायत पहिले जलखै लेत ह रोटी दियौ सब्जी दियौ आओर एग दूगो सब्जी दियौ रोटी दियौ तखन साँझ के जहन जात तहन आब ओकरा माछ ब ह बहुत आ बहुत परेशानी भऽ गेल छै आदमीके एक तऽ भेटत नहि जोन समयप तऽ भेटत तऽ एहन अथी आ ओकर सबके डिमा्ड रहै छै जे ओकर चीज पूरा नहि ब त काज कर शादी बियाह सब जे रह गाँव मे तऽ नहि घास तास छिलैल जोने ने कर तनै भेतैत रहथिन ह आ दिने दिने समयो बदलय तब काल एगो एले‌ ‌है त कोनो काज जरूरत नहि अपन छीट दिअ आ झाड़ू मारियौ तऽ पूरा घास सुख कऽ नहि ओकरो आ दवाई एलै हे आ घास काटे वाल मु पहिले मे देखने छलियै घासो काट वाला मशीन आल छै बस तऽ आयल ता एगो पाउडरो आलछा घास जरा दैय छै ह जरा छीट दियौ एक दिन पहिले हं प्रात भेलै झाड़ूसँ सभटा बहारि दियौ तऽ देखियौ सभ बहरा जाय ते ने जेहन युग त छै ताहिस ताबे आदमियो सब एगो अथी रहिसे भेल जाइ छै तै न आइ काल्हिके लोकके देखैत छै देहमे कते बिमारी कते बीमारी ओहि दुआरे देखियौ ने एगो अथी मसला आब सिलौट लोढ़ी ककरो घरमे देखबै जेहो छै सेहो लागै या ककरो पीसै नहि छै आब मिक्सचरके काज एकतेक किछु पीसत तऽ मिक्सचरमे पीसलिय आ भऽ गेलै हमरा तऽ घरमे तऽ छै सिलौट लोढि लेकिन ठिके कहलै पीसै नहि छै नाहि पिसे नाहि छै कत अहाँ फेकल रहत बेर बेगरता मे इह विधे सब जेना अपना अहाँ सबमे तऽ विध होय छै दुरागमन दिन ओ सबकेरा दिन हँ हँ ओहिसभमे काज तखने ओकर यूज कऽ सकै छी हँ आब एगो रोटी बनबैवला तब अथी भऽ गेलै आब दब गैस नहि भेटै छलै तऽ आब इलेक्ट्रिकवला ल क चूल्हा ल लेलखिन लेकिन चूल्हा पजार थिन गैस प जा ैयो के एगो मर्ी भेल रोटी द के चाकियो अपने ह बेला जायत तब फुलि जैत दऽ दियै त हँ त ने कलहु जेहन जेना दुनिया बदलि रहलना लोको बदलि रहल छै पहिने की छलै पैसा कम रहै छलै महत्त्व रहै छलै आब पैसाके महत्व एको रत्ती नहि चीजके महत्त्व बेसी ह ककरो ककरो घौर मे देखबन आ गाव में देखैयछिय बूढ़ सुढ सब रहतैथ त सब समान रहत आ खाइ बिना तरसत रहै हँ सही बात छै हँ
पुतहु सब रहै नै
रहै नहि छै करे के दुआरे कानैत रहै छै ताकत रहता जे हो पांच गो रोटि बेल दै छै आ देख कऽ एते दया लागि जायत जे देखियो चीज रहैत आछते आबैत कर के खैल मे बनैल नहि होइ त ने कहलहुँ बूढ़ सूढ़के कएगो के देखै छियै गामे चारि टा कहै छै कि चारि टा बेटा पुतहु रहै त एकोटा ने ओहि समयमे काज होइ छै
नहि नहि दै छैय आब गाँव तेने कहलौ गाँव घर बड़ बदल गेलै या
ब बड बदलि गेलै बाहरमे लोक कहै छै बाहरोसँ बद्तर गाँव भऽ गेल छै आब
हू एहिसँ निक कनि बाहरे
बुझै ने त आदमी अपन भऽ जात बाहर सभमे
ह
गाँवमे न एक अपन आदमि सभ लागत जेना की बल बहुत जुग बदलि गेल यऽ और लेकिन बदलिते जायत ओऔर बेसिए भऽ जैत इसभसँ दिन दिन आ एखन के कऽ द छै आग के टाइम हो ओहो नहि ओहो नै करतय सही बात छै
हू
अहाँ की सब बन ह
हमूँ बनेलियै दालि भात
हमहूँ बनेलियै दालि भात भिण्डीके भुजिआ आलू परोर के सब्जि अच्छा के गो धिया पु
हमरा दुगो
हमरा दूगो बौआ ह तहन तऽ हमरे जेना सेम यऽ हमरो दुगो बौआ हँ बुच्ची छोट छै दुनू बौआ से बौआ दूनू पैघ छै
हमर बुच्चिए नम्हर छै बौये सब छोट छै
अच्छा ततेक परेशान केरहै छियै ने अहाँ बुचीक
हू
अच्छा आब दुनू बौआ यऽ सएह ने पढ़ैत हेथिन
सबसँ नमहर
सबस नमहर बुचिय रहै तऽ एकैस सालके भेलै तऽ बिआह करा नीक केलियै अहाँ और क बाहरमे रहै हथिन
ओते
के बुच्ची बुची हमर रहै छै गावमे मतलब ह तर बिजनेस उजनेस करै हन अच्छााग अच्छा अच्छा हूँ तखन तऽ गाँव ए मे रह पड़तै
हँ बूझे क केने रहियै सबसे तेज मधु
बाप रे पुछु ने ओहि मामलामे तऽ बहुत डर लोक कहत किछ नहि करैत छी हँ ई लड़का छलै भागवत लैनमे वैष्णव सब पूरा फैमिली हुनकर तऽ हम कहलीय तऽ हिनके स अपन ह वैष्णवे आइ काल्हिमे जे छै ने से ओसभ चीज नहि कऽ सकैया नहि तऽ आइ काल्हिमे ककरो पर भरोसा नहि नहि तें हमरा मोनमे बचि गेली लड़की ह नीक कहुँ ब एकटा छलै तऽ सुरक्षित जगहमे चलि गेलय तऽ मोन शान्त रहत आओर की आ जेहने मतलब बुझियौ रहै त तेहने मनोकामना पूरा भगवती कऽ देलथि हँ ओर की ओहिसभ लाइन मे रहत तऽ कनि बढ़िआँ ज भग मतलब भगवान सबके लाइन जाने हं हं हँ अलग संस्कारे ओकर अलग टाइपके भऽ जायत हँ अहाँसभके बौआ बुटी थोत यए ह हँ सभ ठीक यऽ आइ संडे छियै ने परेशान केने यइ। घरमे नहि रहै छैय धियापुता तऽ काजो टाइम पर भऽ जायत हँ ठीके कह घरमे रहत तऽ बुझियौ काज रहै छैय ओतबी लेकिन ओझरैनी वला काज दिअ तगड़ भऽ जायत एकदम से हँ न बजे तक निकलि जाइ छलै तऽ आन दिन काज सब टाइमपर भऽ जाइ छलै आइ लागैए अखन तऽ काजे ने उड़ियाय तेना लागय या। धिया पुता एगो और बरहा हँ बढ़ा देत सहीमे बढ़ा देत हँ मारबै कतबो कनी काल कनि लै छैय फेर ओहिना कर लगै छैय आ मारलो नहि जाएत छैय मारि खैत खैत ओर मथसून जेना कर लगै छैय हूं। हँ सही बात कहै छियै हूँ।
तहन तऽ नेहेने खेनेने हैब।
हँ खाना खा लेलहुँ से।